की हाल छै हँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते की हाल छै
जी सब नीक छै अहाँ अपन बताई छी की हाल छै अहाँ के
हमर हाल सब नीक छै सब बढ़िया से आओर बताय छै घर परिवार के लोक कइसन छै सब नीक छै माई
जी जी भैया सब नीक छै अहाँ अपन न बताउ अपने के खाना पीना हो गेल छै
हँ हमर खाना पीना सब नीक छै अभिय खइ न राउर खाना पीना हो गेल छै
बोल ने छै खना पीना भ गेल छै
ना अबाज जाइ छियै की हँ भाइजान भैया बो हम अहाँ के बोलै छी की अपने खाना पीना खा लेने छी
आ हमर खाना पीना हो गेल छै अभी जस्ट खैनी छै खैनी ह दाबल चाल रोटी सब्जी पापड़ तिलौरी ई सब सामान खइनी छै आओर रउआ बताइ खाना खा लेने छिये
जी अहाँ अपन बताउ अहाँ के खाना आज के अच्छा लागै छै
ओ आछा मजा आगल खाना खा के सुनेनेे छियै रउआ रैआ कहिया आबै छिये यहाँ पार्टी देबे छै
हम तऽ नहि आबै छै भैया हमरा तनी तबियत खराब हो जाइ छै ई बड़ा गर्मी लागै छै तऽ बड़ा दिक्कत होइ छै
तऽ गर्मी लगै छै त वहा छोड़ के आय आइ छै यहा सोमार रउआ आइ छै आ दस बजे हमर घर पे दुआार पे आइ छै पार्टी देबे छै
भैया चली ने एगो कम्प्यूटर खरीदै छीय अहाँ के
आम कमरीे नहि खरिदे छै रउआ खरिदे छै
हमरा पास पैसा उतना न छै
हमरो पास न छै अभी टाइम लागे छै कम्प्यूटर के अभी लैपटप खरिदमे छै नु
आओर आओर ब बोलै छी कि अहाँ के खाना पीना मे हो गेल छै भऽ गेल छै
सब बढ़िया खाना पीना सब हो गेल छै हम कोन छियै सुुमार के हम छुट्टी लेबे छै रउआ एगारह या दस बजे हम घरे आबे छै आ पार्टी देवे छै
आ ई बात क है ई बात अहाँ काहै ल याद रखे छिय पार्टी के भूल काहे न जाइ छै
कैसे भूल जाइ छै रउआ पार्टी कभी दे नहि छै डेढ़ महिीनासँ रूज पार्टी देे छै देबे छै कहिया देबे छै
हँ अहाँ के जहिया समय मिले छै हम जहिया आबे छी ओहिया अहाँके समयो तऽ न रहै छै अहाँ कहियो समय लेबे छी हमरा लए
ए तऽ रउआ सोमवार के आइ छै ने सोमार के रह काम बात छै य हमरो काम बात छै दुनू जने काम हो जाइ छै अपन रो अपन काम बच छी न बैंक खोल जा छी कहिनी
हम अब छोड़ देलि अब हम हार मान लेली बैंक खोलबाबै से
ए महाराजा आइ छै ने हमरू बैक खा गदारी न कर छै
ठिक बा आबै छी सुमार के छुटी लेबे छी ने क बजे आबै छी
आ दस बजे आ छै घर भी न रहै छै दस बजे आबय छियै
ठीक छै हम दस बजे आयब लेकिन काम अहाँके तऽ हमरा छतने से उठाबे आय छी
जी सतनी से आज उठई छै ओहिमे पार्टी देे छै कैफे मे
हँ कहे न
कि बात छै
लेकिन ब हँ आम आ जाइ छै लेकिन पाबरी बढ़िया बढ़िया छै
बची आररी बढ़िआ बढ़िआ छै
अ मतलब अमे आबरी बनआ बनआ सामान छै बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट छै आ
तऽ ठीक बात हे चली छै बाजार बार इंडिया भी बाजार खुले छै व एगो ट रोलस रहे छै उममे पाटी देबे छै
काफी बढ़िया रहै छै रेस्टोरेंट काफी अच्छा खाना खियाै छै
एक
त कची आज खाय मे अच्छा लागै छै बली छै हेलो हेलो हेलो हँ अरु कहच कथि अच्छा लागे छै रेस्टोरेंट में खाय छै
हम बोलै छीयै हमरा सबसे अच्छा लागै छै क हमरा शाकाहरी चीज खूब- बढ़िआ लागैत छैक मंसाहारी चीज ओतना नीक न लागैत छैक
शाकाहारी मे कथि नीक लागैत छैक।
तरकारी मे तऽ हम कुछो खा लेबै छी जैसे चाट पकौड़ी भुजिया सब कुछो खा लेबैत छी
तऽ हमरा मांसाहारी खिला दैत छै
तऽ अहाँ अकेले अकेले खाउ
का होगै छै शाकाहारी खाय छै मांसाहारी खाय छै
अच्छा शाकाहारी खाय छ आ माँसाहारी खाय छै
रहुआ मांसाहारी खाय छियैक हम सक खारी खाय छै मने दुनि या मन सारी खाय छै
अच्छा ठीक छै तऽ मांसाहारीमे दिक्कत होइ छै बड़ा
काज दिक्कत होइ छै दांतमे फँस जाइत छैक
नहि तऽ ओकर स्वाद उतना नीक न लागैत छैक मन जल्दिए भर जाइत छै
खुल छै ने होटल रोयल्स खुल छै दुएल रोयल्स ओहि मे बढ़िया खाना स्वादिष्ट मिलैत छैक मटन या चिकेन वही खा लैत छियै अगर तरुआ खाइत छ त करै छी अच्छा लागय छै खराब लागै छै
ठीक छै अहाँ जे बात बोलै छीयै हम समझै छी फिर भी
खाइ छै शाकारी मे बता काए खा ले छै
हँ अहाँके बताउ ओने पनीर मिलै छै के नाई
क पनीर चिली मिलैत छै पनीर चिली टिकी चिली खा ल जाइ
न ओ सब उतना नीक न लगैत छै कछु बढ़िया चीज खायल जाय यह चिन्ता न करू किुछो बन्हियाँ चीज
बात बता रह का खाय छै व याँ के फ़ सी मे क खाइ छै
हम तऽ ओ दिन आयले रहे छीै तऽ चार गो लग पीस देेले रहे छियै मसाला वाला फेलु चारि गो ह मसाला पेपर देबे छै आ दू चार गो चटनी लेबे छै बड़ा महंग देवै छै जितना मे अहाँ के केफसी खाय छी ने ओतनामे अहाँ एक किलो खस्सी के मीट खा लेब ओ भी पेट भर बनिया जगह से
कनि अब शाकाहारी खाइ छै के के मासाहारी खा लै छै लोकोगके शाकाहारी खियाइ छै
हँ वहि तऽ कहै छै ओ हमरा ल खाइ छै
ओहि दिन कैसे खा लै छै मानसारी हमर बताइ छै अकेले खाइ छै कि आओर दोस्त रहै छै
अच्छा ई तऽ बात सही बोलै छी लेकिन
तऽ ओ दिन रुहूआ केरे रहै छै कि दोस्त साथ रहै छै
हँ ओ दोस्तबा के साथे रहय छी ओ भायजान के साथे रहै छै नहि देखै छी
सही कहैत छै तऽ बहुत सा सब लोग घूसे आ छै यह उइ छै
ह
कोर प लाग जाइ छै आबे मे गाँं से यहाँ आ छै
जड़ान आ बस भी जाइ छै तऽ पंन्द्रह स से आधा घंटा मेमे पहुँचा देबै छै मोटरसाइकिल तज चलाबै छै अस्सी के स्पीड मे तऽ पंन्द्रह मिनट मे पहुँच जाइ छै
ह त ओ कल बस मे ढाक ढाक आइ छै रेपिडो बुक कर लै छै
न नानू चलै छै नहि तऽ हो जायगा न हो चलै छै रहैत तऽ दिक्कते ने की रहै छै
ओने रेपीडो न चलाय छै ओने घुमाक ले जाइ छै
हँ इहे तऽ दिक्कत छै रेपिडो न चलै छै
एने तऽ मौसम बढ़िया रहै छै ओने बाह बारिश होइ छै
जी नहि ओने बारिश न भेल छै अपनेके तरफ मौसम कैसन रहै छै
बढिया पार्टी देबेक बा ठीक बा याद रखि के
आओर बताई अहाँके खाना पीना की की भऽ गेल छै
सब बढ़िया खाना पीना नीक लागे छै खा पी के टंच रहै छी बढ़िया याद रहै छै आओर बताइ रउआ का का खैनि छै आज
हमहु कुछो न खैले छी हमहु ज्यादा कुछो कहाँ खाय छी अहाँ के जइसन खयले छी दालि भात सब्जी भुजीया
एने तऽ लागे छै कि बारिशो होइ छै तूफान उबरे छै ओने तूफान ना आबै छै
भक एने तऽ पूरा गर्मे कयले छै ऊपर से बिजलियो काट देेले छै दिमाग खराब हो गेल छै
काहे बिजली काट दै छै
पता नहि एतना धूप छै फेनु बिजली काट देवै छै समझे नहि आबै छै की करै छी
आ ए बिजली कटेमे दिक्कत होइ छै न ओ बारिश तऽ एने लागैत तऽ बहुत जोड़ से आइ जाइ छै ओने मौसम न बनल छै
न मौसम तऽ न बनाय छै
पुरा धूप होयइ छै
हँ धूप होइ छै
एने तऽ लागे छै कि खुब अब बारिश रात के जोर से बारिश होइ छै एकदम ह हवा बहै छै तुफान आयल छै काला बादल छा गेल
चलू तऽ देखैत जायल छै का होइ छै अब
तऽ ठीक बा र‌उआ वादो नै निभाय छै सोमार के र‌उआ हमर घरे दस बजे याद रखे छै हम ना भूल जाय छै तऽ हम फिर र‌उआ के याद दिलाय छैय।
जी जी हम अहांके काल्हु बताबै छी एमे तनि कुछो खरीदे के छै नु आ कम्प्यूटर अहां न खरीदै छी
एत कम्प्यूटर अहां के इहां खरीदे छै मोतिहारी मे बढ़िया कम्प्यूटर मिले छै हम अपने कम्प्यूटर ना खरीदे छै हमरा कम्प्यूटर चलावे ना आवै छै त काहेला खरीद के बिना मतलब के पैसा फसाई छै
त अहां सीखै काहेन छी
कम्प्यूटर सीखैमे टाइम लागै छै फिर बात करै छै रखैत छै
ठीक छै